नम सर।
नमस्कार नमस्कार कोन छी।
चल छी।
ह हम ठीक छी बहुत दिन से अहाँ से गप नहि भेल छल सोचलू आई फोन। कै हाल चाल पूछ ले घर मे सभ कुशल मंगल छथिन ने
ह मित्र घरमे सभ कुशल मंगल छथिन अपन बताउ
हमरो सभ ठीक छै
बिल्कूल मित्र
ओर सुनाउ
ओर सभ ठीक मित्र आज हम सोचलहुँ जे गाम मे खेती केना कयल जाइत अछि एहि विषयपर विस्तार कऽ गप्प करी खेती हमर देशक आधार अछि। अधिकांश गाम कऽ लोक खेती पर निर्भर छथि
बिल्कूल सही कहलियौ हमरा गाम मे एकटा पेघ शादी होइिका मे। एक मिनट। ह सभसे पहिने किसान अपन खेती के तैयारी करैत छथिन आ खेत मे जे पुरान घास फूस रहैत छथिन तऽ ओकर सफाई कयल जाइत अछि ताकि खेती नीक ढङंगसँ भए सकै
बिल्कुल मित्र सफाई के बाद खेत जोतल जाइत अछि पहिने बहुत लोको बैलस हल चला कर खेत जोत छला मुद्दा आब बहुत जगह ट्रैक्टरस सेहो खेत तैयार करल जाइत अछि।
हँ खेत जोतलाके बाद माटी के समतल कैल जाइत छै यहीं से पानी बराबर फैलत अछि आ बीच निकल से उगज छै
बिल्कुल मित्र सही कहलहु खेत तैयार भेला बाद किसान मौसमक देखैत छथि सही समयपर खेती शुरू करबाक बहुत जरूरी होइत अछि
हँ धानक खेती करबाक होइ तऽ पहिने बीज तैयार कयल जाइत अछि किछु दिन बाद जखन पौधा तैयार भए जाइत अछि तखन ओकर रोपनी खेत मे कल जायइत अछि
बिल्कुल मित्र रोपनी समय गामोमे बहुत चहल पहल रहैत अछि परिवारक लोक आ मजदूरसभ मिलिकरऽ दिन भरि मेहनत करैत छथि
हँ रोपने के बाद समय समय पर खेत मे पानी देल जाइत अछि धानक खेती मे पानिक विशेष आवश्यकता होइत अछि
बिल्कुल मित्र फसल बढ़ाबक समय खेतोसँ घास निकलबकसँ बहुत जरूरी होइत अछि घास रहलासँ फलक पूरा पोषण नहि भेटैत अछि
हँ किसान समय समय पर खेतक निर्षण करैत छथि आ जे कोनो रोग या कीड़ा लगैत अछि तऽ ओकर उपचार करैत छथिन
बिल्कुल मित्र खेती मे खादक से महत्वपूर्ण भूमिका अछि किसान गोबरक खाद आ आवश्यकत अनुसार अन्य खादक उपयोग करैत छथि जाहिसँ फसल नीक होइ
हँ माटिक उर्वरा शक्ति बनल रहै एहि लेल उचित मात्रा मे खाद देब बहुत जरूरी अछि
बिल्कुल जखन फसल पाकऽ लगैत अछि तखन किसान बहुत खुश होइत छथि सुनहला धानक बाली देखकर हुनकर मेहनतक फल देखय पड़ैत अछि
हँ कटन समय पूरा परिवार एकजुट भए जाइत अछि कतेको जगह मशीनक कटनी होइत अछि मुदा बहुत गाम में आइयो हस से फसल काटल जाय
बिल्कुल मित्र कीटनाशक बाद धानके सुखाओल जाइत अछि आओर फेर मेरल कय जाइत अछि जाहिसँ धान आ भूस्सा अलग भरि जाय
हँ मराईके बाद धान सुरक्षित स्थान पर रखल जाइत अछि ताकि साल भरि परिवारक उपयोगमे आबि सकै
बिल्कुल मित्र खेती करब आसान काज नहि अछि किसाने गर्मी वरसा जाड़ सभ मौसममे मेहनत करैत पड़ैत अछि
बिल्कुल एहि कारणे किसानके अन्नदाता कहल जाइत अछि हुनकर मेहनतसँ पूरा समाजके भोजन भेटैत अछि
बिल्कुल मित्र हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति किसानक मेहनत सम्मान करबाक चाही आ भोजनक कखनोहु बर्बादी नहि करबाक चाही
सही कहली अन्ननक एक एक दाना बहुत मेहनत से तैयार होएत अछि एहि कारणे अन्नक आदर करब हमर कर्तव्य अछि
बिल्कुल आधुनिक खेतीमे ट्रैेक्टर सिचाई मशीन आ आन उपकरण उपयोग बढ़ल अछि किसानक मुद्दाक मेहनत आयो ओतेक जरूरी अछि
हँ तकनीक खेती मे आसान बनौने अछि मुदा मेहनत धर या अनुभव बिना नीक खेती सम्भव नहि अछि
बिल्कुल बहुत नीक लागत अहाँ खेतीक विषय गप्प करब गामक खेती केवल रोजगार नहि ब कि हमर संस्कृति परिश्रम आओ जीवनक आधार अछि
बिलकुल सही केलियौ खेतीके काज बस भी चलैत रहैत अछि। प्रत्येक मौसमक अपन महत्व रहैत अछि। किसान मौसमक अनुसार अलग अलग फसलक खेती करैत छथि। जाहिसँ हुनका नीक उपज भेटि सकै।
बिल्कुल हमरा गाममे धान गेहूँ मक्का सरसो चना आ मुसरू खेती बेसी होइत अछि किसु किसान तरकारी आ फल उगइत छथि जाहिसँ अतिरिक्त आमदानी होइत अछि
बिलकुल किसान बीच चुनबा मे सेहो बहुत सावधानी रखै छथि। जे बीज नीक रहत तऽ फसल सेहो स्वास्थ्य आ भरपूर होयत। एहि कारणे बीचे गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देल जायत अछि।
बिल्कुल बीज बोयबाक समय सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि ज सही समय पर बुनाई नहि होय तऽ फसलक उत्पादन कम भऽ सकैत अछि
बिलकुल बर्खा खेती लेल बहुत जरूरी अछि मुदा जे बर्खा कम या बेसी भय जाय तऽ किसान के बहुत कठिनाई होइत अछि एहि कारण सिचाइ व्यवस्था सेहो आवश्यक अछि
आब बहुत किसान मोटर बोरिंग आ पम्प सेटक उपयोग कर खेती मे पानी दैत छथि एहि संग समयपर सिंचाइ भर जाइत अछि आ फसलक लाभ होइत अछि।
बिल्कुल खेती मे समय समय पर खेतक देखभाल करना बहुत जरूरी अछि किसान प्रतिदिन खेतै देखल जायत छति ताकि कोनो समस्या समय पर बुझि सकति
बिलकुल जब फसल मे कीड़ा आ रोग लगी जाइ तऽ किसान कृषि विशेषज्ञ सलाह लैत छथि आ उपयोग करैत छथि। एहि सङ्ग फसल सुरक्षित रहैत अछि।
हँ अब सरकार आ कृषि विभाग के सेहो किसान सबके प्रशिक्षणा आ जागरूकता कर दैत अछि एहि से आधुनिक खेती करब आसान भए रहल अछि।
कीटनाशक समय गा गाममे अलग प्रकारक उत्साह देखल लेल अछि खेतक पहल सुनहरा फसल देखि कर किसानक चेहरा खुशी स्पर्श देखल अछि।
अ सही कहलियौ कितनिक बाद फसल के धूप मे सुखाओल जाइत अछि ताकि ओ सुरक्षित रहि सकै आ भंडार मे कोनो समस्या नहि होइ
धान आ गेहूँ स सुखलाक बाद बोरमे भरी सुरक्षित स्थान पर रखल जाइत अछि किछु अन्नक घर उपयोग लेल रखल जाय अच्छी आ बाकी बाजार मे बेची देल जायत अछि
हँ फसल बेचि के किसान अपन परिवारक खर्च बच्चा सबक पढ़ाई आ आगक खेतीक तैयारी करैत छथि खेती हुनकर मुख्य आमदनीके साधन होइत अछि
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे किसान बहुत धैर्यवान होइत छथि बीज बोबस लड़ कर फसल कटनी धरि ओ धैर्य आ मेहनतसँ काज करैत छथि
बिल्कुल खेती मे जल्दबाजी नही चलैत अछि। समय मौसम आ प्राकृतिक सहयोग बहुत जरूरी होइत अछि।
गामक बच्चासभ छुट्टीके दिन खेत घूमैत जाइत छथि। आ किसान सभके काज देखत छथि एहि सङ्ग हुनका खेतीक महत्व बुझाबैत छथि
हँ ई बहुत नीक बात अछि नव पीढ़ी खेती से जुड़ल रहत तऽ भविष्य मे कृषि क्षेत्र आरो प्रसिद्ध होयत।
बिल्कूल किसान के हमेशा प्रकृतिक सम्मान करबाक चाही माटि पानी आ गाछ पौधा कऽ के रक्षा करबाक सेहो सफल खेती कऽ महत्वपूर्ण भाग अछि
सही बात जे पर्यावरण सुरक्षित रहत तऽ ओ खेती सेहो नीक होयत। आगे आबे बाला पीढ़ी के सेहो लाभ भेटय
बिल्कुल मित्र हमरा लागत छी।
हा
जे किसानक मेहनत सम्मान करब प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि अन्न कऽ एक एक दाना बहुत परिश्रम तैयार होइत अछि।
बिल्कुल भोजन कऽ कखनो बर्बादी नहि करबा कऽ चाही कारण ओकर पाछानल दिन रात कऽ मेहनत छिपकल रहै ती
बिल्कूल भविष्य मे आधुनिक तकनीकऽ नीक बीज आ वैज्ञानिक खेतीसँ किसान उत्पादन ओर बढ़ि सकैत अछि मुद्दा मेहनत आ अनुभव कोनो विकल्प नहि अछि
ह परम्परागत ज्ञान आधुनिक तकनीक दुनू कऽ सही उपयोग किसान के सफल बना सकैत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल। आई खेती कऽ विषय पर विस्तारसँ गप्प करब बहुत नीक लागल खेती केवल व्यवसाय नहि बल्कि गाम कऽ जीवन संस्कृति आ देश कऽ अर्थव्यवस्थाक आधार अछि
बिल्कूल कस नै हमर अन्नदाता छथिन हुनकर सम्मान करब खेती कऽ महत्व बुझब आ अन्नकऽ आदर करब हम सभ के नतिक कर्तव्य छी
बिल्कूल मेहनत खेती केवल मेहनतक काज नहि बल धैर्य अनुभव आसयक सही उपयोग नाम सेहो अछि किसान एकटा बीज बयत क्षति महान। प्रतीक्ष कऽ बाद फसल कटैत छथि एहि पूरा प्रक्रिया मे बहुत धैर्य के आवश्यकता होइत अछि
बिल्कूल जे किसान मेहनत नहिह करता तऽ हमरा सभके अन्न नहि भेटत एहि कारण हा किसान के अन्नदाता कहल जाय तऽ से हनक योगदान पूरा समाज लेलऽ बहुत महत्वपूर्ण छै
हमरे गाम मे बहुत किसान बेर चारी पाँची बजे उठ जाइत छथिन, ओ पहिने मे अपने गोगोरु बाछड़ देखल करैत छथिन, तकर बाद खेत दिस निकलि जाइत छथि। एहि प्रकार कऽ दिनक शुरुआ तऽ मेहनतस होइत अछि
ह जखन जखन गर्मी के मौसम रहैत अछि तखन किसान भोर मे आ साँझमे बेसी काज करै छथि कारण दुपहरी घाम बहुत तेज होइत अछि। मौसम कऽ अनुसार काज करब खेती मे बहुत जरूरी अछि।
बिल्कुल मित्र बरखाकाल मे धान कऽ खेती बहुत महत्वपूर्ण रहैत अछि, समयपर बर्खा होइत तऽ किसान चेहरा पर खुशी देखे पड़ैत अछि, मुद्दा जे बर्खा नहि होयत तऽ बेसी भरि जाय, तऽ चिन्ता सेहो बढ़ि जायत अछि।
बिल्कूल सही कहलिअ एहि कारणे अब बहुत किसान सिंचाई आधुनिक साधन अपनाबैत छथिन, ताकि केवल बर्खा पर निर्भर नहि रहैत पाबत।
खेतीमे केवल धान आ गेहूँ नहि बल्कि सब्जी कऽ खेती सेहो बहुत लाभदायक होइत अछि। हमर गाममे किछु किसान आलू बैगन टमाटर फुलगोभी भिंडू आ कदू खेती करैत छथिन
हँ सब्जी खेती से जल्दी आमदनी होइत अछि। किसान स्थानीय बाजार मे ताजा सब्जी बेची कऽ नीक लाभ कमाबैत छथि।
खेतीक सङ्ग पशुपालन सेहो किसान लेल लाभदायक होइत अछि, गाय भैंस आ बकरी पालक दूध भेटैत अछि, गोबरसँ जैविक खाद्य बनैत अछि, आ अतिरिक्त आमदनी सेहो होइत अछि।
बिल्कुल एहि कारणे बहुत किसान खेती आ पशुपालन दुनू एक साथ करैत छथिन। एहि से हुनकर आर्थिक स्थिति मजबूत होइत अछि।
आब सरकार सेहो किसानक बहुत तरहके सहायता देबाक प्रयास करैत छथि, कृषि परिक्षक्षण अनु अनुसन्धान उपकरण बीज आ सिंचाइ सम्बन्धी जानकारी समय समयपर उपलब्ध करत जाइत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात जे किसान जानकारी सही जानकारी आधुनिक तकनीक अपना बेत अती तऽ कम मेहनत के बेसी उत्पादनक प्राप्त कै सकै छथि।
हमरा लागत अछि, जे खेतीमे माटिक जाँच सेहो महत्वपूर्ण अछि, जे किसानक माटि स्थिति बुझल रहत तऽ ओ उत-उचित खादक प्रयोग कर सकत अहाँ।
हँ एहन कईला से अनावश्यक खर्च कम होयत। अछि आ फसलक गुणवत्ता सेहो बढ़बैत वैज्ञानिक खेती आब समय आवश्यकता बनि गेल अछि।
बिल्कुल गामक युवा पीढ़ीके सेहो खेतीसँ जुड़बाक चाही जे शिक्षित युवा आधुनिक खेती अपनाउ तऽ कृ कृषि क्षेत्रमे बहुत प्रगति भऽ सकैत अछि।
हँ बिल्कुल
की केवल योजना आधुनिक श्षक कृषि एहि क्षेत्र मे बहुत योगदान दैय सकैत अछि।
तबबहुत खुशी होइत अछी जखन जखन सुनहरा फसल हवा मे लहराब देखय छी, उदृश्य किसानक मेहनत
हेलो
हँ मित्र
हँ कितनाक समय पूरा गाममे खुशीक वातावरण रहैत अछि। किसान अपन मेहनतक फल देखी के भगवान बाद धन्यवाद करैत छथि।
फसल बेचीकर किसान अपन परिवारक जरूरत पूरा करैत छथि। बच्चा सबके पढ़ाबैत छथि, आअगिला मौसम खेती लेल तैयारी शुरू कर दैत छथि।
ई सही अछि। किसान के जीवन लगातार मेहनत से भरल होइत अछि एक फसल समाप्त होइत अछि तऽ दोसर फसलक तैयार शुरू भए जाइ छै।
हमरा लागत अछी, जे हमरा सबके किसानक मेहनत हमेशा सम्मान करबाक चाही अन्नाक एकदाना बर्बाद नहि